नमस्कार जी।
नमस्कार जी नमस्कार।
की कऽ रहल छी? कोना छी अहाँ?
हम तऽ ठीक छी। अहाँ बताउ अहाँ ठीक छी न?
हॉं बहुत नीक छी, नीक छी।
आ घरे मे सब कुशल मंगल से छी न?
हँ सब ठीक-ठाक छी।
चलू अन्दादा दादाजी अर सब ठीक छी ना?
हँ, सबमें सब आ जाइले, सब
अच्छा, बिलकुल-बिलकुल देखू गलत सह हॉं बोलू।
आई कुछ सामाजिकऽ गाँवारीक ई पर तनी चर्चा चली खेती बाड़ी
बिलकुल-बिलकुल, ई तऽ देखू आ हमीं लोगन तऽ गाँंव से बिलोंग करत रहल छी। तऽ ई सबके ध्यान तऽ रखे के पड़ी न?
हॉं। हमीं जबाना में एखन थोरी न छी, हम लोयंता मिथिलाके धरती पर रहैत छी।
बिलकुल ठीक कहली अहाँ। तब बताउ अपना मिथिलाके धरतीपर धान अर के रोपई शुरू हो गेल छी ना?
हँ धान आरके रोपल शुरू हो गेल छी लेकिन बारिश तनि मनि होय खे, हो रहल छै, लेकिन पीरनौर हो रहल छै।
अच्छा। चलू बारिश तऽ देखू भगवान के कृपा हई कि टाइमे टाइमे पर होय रहल छै। अहाँ खेत बार गेलियै कि नहि धान रोपे खातिर ल?
हँ हमर एक से डेढ़ बीघा तक रोपा गेल।
चलू तऽ बहुत नीक बात कहलहुँ अहाँ।
आर सभमे धैँचाके बीज छीटके रोप देले छी।
अच्छा ओहिन ढैंचा होइत हइ जे मतलब जलावन बला
जलावन मे काम आबत हइ।
हाॅं वही वाला।
चलू तब त बहुत नीक
दू तीन बीघा मे एहो छै।
चलू तब त अहाँ खेती अहाॅं के बहुत अच्छा छै। खाली देखबै अहाँ टाइम टाइम पर जे हइ न पानि खाद आर खाद थोड़ा कम देबै काहेकि यहाँ अपन मिथिला के ई ई धरती के बचावल बचावल भी जाइ न।
जी बिलकुल। बोल बोलली अहाँ धान वान रोप देली।
हम की अहाँके बताउ हमरा घरमे तऽ आदमिए कमी बा
तऽ हमनी लोग हमनी लोगनभी खुद से थोड़ी न रोपली
तऽ ओ तऽ हइ मेन हइ कि हमर जायदा से जायदा जे अमीन हइ ओ सब बट टैया उटैया लागल हई जाहिमे आधा आधी ना मिलल हई।
तब तऽ कोइ बाते नहि छिकै। अहाॅं लोगा माटिये मे द रहल छी तऽ तऽ सभ जेकरा छै ओ अपन खुदे रोपिलै छै।
हूं तनी मनि देल छी आऔर आधाआधी मानू ना दू तीन बीघा बटैया छी आऔर एक डेढ डेढ़ बीघा के आसपास ना मम्मी जे पास पास में हई मम्मी लोगन सब खुदे से कर ले छी जोन उन लगा के।
बहुत नीक छै।
देखू काहे कि मम्मी के है न थोड़ा बीमारी के शरीर है।
हँ तो अब आज काल एतऽ बीमारी चल रहल छै।
हम्म वहि लेजल
कोन बिमारी होतै इहे होतै सुुगर सभ सब होतै कही
नहि सुगर ते न हई गठिया वला हई मम्मी के
अच्छा बुझि गेलियै बुझि गेलियै।
हुं ओहे ले मम्मी के जादा काम नहि मम्मी को मम्मी मना करत रहल छी सभ आदमी। कि अहाँ काम काज नहि करू जोन से करबा लेब।
सही छै।
हू आ हमे लोगन तऽ सब बाहर रहल छी। तऽ एहिसँ नहि तऽ गाँवमे रहती तऽ कनी खेती करबे नहि करती।
बिलकुल बिलकुल।
आ देखू धान जे रोपाय होइल हइ। तऽ एकरा समय समय पर पानी भी देब अहाँ लोगन।
हँ धानमे तऽ कम पानी पड़ैलै एकसँ दू पानि बड़ी हो जाइलै।
हँ ओ तऽ है काहे कि धान मे जते पानी रहल त ओत्ते बढिया है अहा के पता हई
बिलकुल सही क रहल छी अहां।
धान में जादा से जादा पानि रहै त ओते अच्छा होइ। तऽ और किछु रोप रोपले हइ कि नहि खेतबा मे खाली धाने रोपले हइ।
बोलली तऽ दूगो अभी होल छलै आब आगेके पता नहि एगो दूगोमे सब्जी रोपल छै।
चलू तब त खूब बढ़िया हई आ भैंसिया आर के की हाल चाल है?
हमनी तऽ सभके ठीके छै दूगो तीन गो गैया छै गैया बछड़ा देले छै।
चलू। तब तऽ खूब अच्छा हइ अहाँके दूध दूध आर तो खूब खा खाइत होई अहां लोगन
बिलकुल।
चलू।
अहाँ बोलू तऽ एक दिन ले क आउ की
नहि नहि रहैल दियौ अहाँ एतेक कष्ट की करब एनाहिए अहाँ हमरा एक दिना कते देली हे ओते दूर ओहन गर्मी मे आयल ही अहाँ एहि खातिर अहाँ बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम
देखू हमनीके दोस्त छी। दोस्ती मे नाश माफी होला न ही सुक्रगुजार
चलो बहुत ई बात सुनि के बहुत नीक लागल हमरा
एगो बात कहु अहांके हमर के तनी ई खराब लागल कि हमने एग्जाम जहाँ पड़ैल रहै वहाँ उ केन्द्रपर गेनी
हू
तऽ हमआँ- - कुछु लोगन जैसे अपनेके मित्र सब छै
हूँ- -
दूगो छै चारि चक्का से गेल छैइ। एगो तऽ तनी मनि टोकलक
हहँ- -
फेर ओ गाड़ीमे बैठल रहलक एगो लैरकन के साथ जेकर हाय तनी छोटे छोटे छैइ।
देखू मित्र लोगेइन म - -
कोइ जवाब नहि देल छै उधर से शायद गाली बकलक छैइ।
ओ मित्र हई थोड़ा देखो ओ जे मित्र हइ- - थोड़ा हमरा लगत हई क उल्टा दिमाग के हई- - बुझली- -
पता न इ लेकिन ओ दिन ठीक नइ लागल- -
आ चलू कोई नई कि करबै- - ओ अ मितरे हइ थोड़ा उतार चढ़ाप तऽ होइत हेइ।
नई नई ओ ओके हमरासँ लगै छै कि- - कोइ मतलब नहि छै।
चलू की करबै हम देखू हमरो कहलक ओ लो- - ओ लोगन देखो हमरो कहलक कि अहूँ चलबे तऽ चलू चारे चक्का से हम की बोलली कि देखू हम जायब हम अपन सब दोस्त लोगेन के साथ आ ओहो बाल- - ओहि कारण अब हमर जे भैया हइ भैया भी पहिला दिन के गामे साथ गेल रहल- -
आ- -
हँ तऽ तो ठीक न इ ने लागत मतलब- - कि अ भैया भी साथ जाइ अओर- - अहाँ चारि चक्का से जाउ तऽ अच्छा नइ लागत भैया के- -
बहुत नीक- -
तऽ इह लए हम सोचली कि न- - ट्रेन भी से चलल जाइ तनी दूर के एग्जामे ह रहल रही अ न मिथिला मे- -
अहाँ सही क रहल छि।
रहहिना अपन मिथिला मे एक जाम रही। मिथिला दरभंगा में अहके पता बा न- -
हँ मिथिलामे ई जे छला च - - पड़ल छलै सेन्ट अपने लोगने वहीपे- -
बिलकुल- - लेकिन ई जे हइ अपन मिथिला- - मानक मानेक पड़ ई कि-, - इ जे दरभंगा में डी एम सी एच हई- -
हमहु वहाँ गेल रहली, बहुत अच्छा लगल वहाँं जाके बहुत बड़ा हॉस्पिटल हय यो।
अच्छा अहाँ डी एम सी एच गेल रहल छी।
हँ। हँ-ह बिल्कुल हम गेल रहल छी, अच्छा लगल वहाँं जाके। डी एम सी एच बहुत अच्छा हॉस्पिटल रहि, वहाँ गरीब के बहुत सहायता मिलल जाइ, देख काहे कि अपना मिथिला के न धरती पर हई।
बिल्कुल।
हु-हु, इहेले बहुत अच्छा लागल। अहाँ कहूँ नहि गेलियै।
नह।
चलू कोइ बात नहि, एक झम्बा अच्छा से चल गैयल। द
चालू। अपना दुनू फेर मीलब आइ तब बातचीत भेल। हँन, बिलकुल देखु।
अहाँ मिलब बादमे भी, और मिथिला